नमस्कार की हाल चाल छै
सब ठीक छै
नमस्कार आइ हम रोजगार विषय पर चर्चा करय चाहे छी काइकि ई विषय प्रत्येक युवा परिवार आ समाज भविष्यसँ सीधा जुड़ल अछि
बिलकुल सही कहलिये रोजगार केवल आय आर्जनक माध्यम नाहि बल्की सम्मान आत्मनियोगता या सामाजिक स्थिरता आधार सेहो होइत छै
सच कहूँ तो आइ के समय मे बहुत राय युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करला बादो उपस्थित रोजगार खोज मे संघर्ष करि रहल छथि
हँ बड़ा जनसंख्या सीमित अवसर आ बदलतेै आर्शिक परिस्थिति यह चुनौती के ओर जटिल बना रहल अछि
हमरा लागै छै जे रोजगार समस्या केवल नौकरी कमी नाहि बल्कि कौशल आ अवसर बीच के अन्तर स होइ छै
सही कहली बहुत बेर उद्योग सबके कुशल कर्मचारी नाहि भेटल आछि त दोसर दिशा एवा रोजगारक खोज भटकत रहैत छथि
काल्हि हम एक रिपोर्ट पढ़लियो जाहि मे कहल गेल छै जे भविष्य म डिजिटल कौशल मांग बहुत तेजी सँ बढ़त
बिलकुल तकनीक कृत्रिम बुद्धिमिता डेटा विश्लेषण डिजिटल सेवक क्षेत्रमे नव अवसर लगातार पैदा भए रहल अछि
सच कहूँ त अब केवल डिग्री पर्याप्त नाहीं रैईल गेल अछि बल्कि व्यावहारिक कौशल सोहे आवश्यक भ गेले अछि
हँ रोजगार बाजार आब आहन व्यक्ति के प्राथमिकता दैत छै समस्या समाधान नवचारक क्षमता रखत छै
हमरा लागैत छै जे स्वरोजगार स्वहे रोजगारक एक महत्वपूर्ण वि कल बनि रहल अछि
बिलकुल बहुत युवा अपन व्यवसाय ऑनलाइन सेवा या स्टार्टअप शुरू करकई अन्य लोकसभ लेल सेहो रोजगार उत्पन्न करि रहल छै
हूॅं कालीय हमे की युवक कका कलिया पहुँचा जे छोट से तर व्यवसाय शुरू क कतेको लोक रोजगार प्रदान करय लागल
ई प्रिक उदाहरण छै दृढ़ निश्चय मेहनत सही योजना य बहुत कुछ सम्भव भ सकैत छै
सच कहूँ त ग्रामीण क्षेत्र मे रोजगार के अवसर बढ़ाइन सहो बहुत आवश्यक अछि
सही बात जे गाममे उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र आ डिजिटल सेवा बढ़त त पलायन कम भई सकैत छै
हमरा लागैत छै जे शिक्षा व्यवस्था के संयो रोजगार ने मुख्य बनाओल जाबका आवश्यक अछि
ह विद्यार्थी सब के केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहि बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण सेहो देल जायको चाही
ह काल्हि अमे एक विचार पढ़लियो रोजगार केवल जन य नक साधन नाहि बल्कि सापनाके उड़ान लेल पंख होई छै
ई बहुत सुन्दर विचार छै रोजगार व्यक्ति के आत्मनि विश्वास या स्वतन्त्रता प्रदान करै छै
सच कहू तऽ बेरोजगारी केवल आर्थिक नाहि बल्कि मानसिक तनाव कारण सेहो बनि सकैत छै
बिलकुल यही कारण समाज या सरकार दूनू के रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देबयके आवश्यकता आछि
हमरा विश्वास छै जे नव तकनीक उद्यमता आ गति पूर्णता शिक्षा भविष्यमे रोजगारक नवद्वार खोलत
हँ युवा मे निरन्तर शिकभक मानसिकता बनाय रखे त बलो समय में सफल भऽ सकैत छै
आ सही कहलिए रोजगार केवल आयक सोत्र नाहि बल्कि व्यक्ति परिवार आ राष्ट्र प्रगति मजबूत आधारशिला होइ छै
बिल्कुल रोजगारक महत्व केवल व्यक्ति धीर सीमित नहि रहै छै बल्कि एकर प्रभाव पूरा परिवार या समाज पर पड़ै छै
ह जखन एक व्यक्ति केवल स्थिर रोजगार भेटै छै तखन ओकर परिवारक आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होए लागैत छै
बिलकुल सही कहलियै रोजगार व्यक्ति के आत्मनिर्भर बनाब छै ओकर आत्मविश्वास सँ सेहो वृद्धि करैत छै
सच कहू तो बेरोजगारी क कारण बहुत रास युवा मानसिक तनाव आ निराशंका समानता करैत छथिन
बिलकुल सही एहि कारण रोजगारक अवसर बढ़ाबैत कोनो भी राष्ट्रक प्राथमिक जिम्मेदारी होइत छै
हमरा लागैत छै जे आन दुनिया बहुत तेजी से बदलि रहल छै रोजगार स्वरूप सहे बदलि रहल अछि
हँ सही कहलियै पहिने जाते परम्परा नौकरी महत्व अधिक छल आब डिजिटल क्षे त्रमे सेहो अनगिनत अवसर उपलब्ध भऽ रहल अछि
ह काली हम पढ़लीयौ जे लोग बहुत घर बैसक ऑनलाइन काज क कऽ नीक आय अर्जित करि रहल छथि
सही बात इन्टरनेट आ तकनीकी रोजगारक दुनिआ पूरी तरह बदलि देन आछि
सच कहूं तो कंन्टेन्ट क्रीएशन ग्राफिक डिजाइन वीडियो एडिट आ प्रोग्रामिंग जकरय तक क्षेत्र तेजीसँ लोकप्रिय भऽ रहल छै
बिलकुल जे युवा सनक सङ्ग नव कौशल शिखक छै हुनका लेल अवसरक कमी नहि रहत छै
हमरा लागैत छै जे केवल नौकरी खोज पर्याप्त नाही बल्कि स्वयं का योग्य बनाउ नाही सोहे आवश्यक छै
हँ चीकि पति सृ यही युगमे कौशल ज्ञान अनुभव बहुत महत्व रखत छै
काल्हि हम एक सफल उद्यमे कहानी पढ़लियै जे बेरोजगारी सँ सङ्घर्ष करत करत आपन कम्पनी स्थापित कए क लेब
ई दर्शाते ई दर्शवाते छै जे कठिन परिस्थिति सेहो सफलता दिशा बड़द कोेना बानी सकैत छै
सच कहू तऽ बहुत रास युवा असफलता सँ डरी जाइत छथि आ प्रयास छोड़ि देैत छति
सही कहलियै मुदा सफलता पर्याय ओहि व्यक्तिक के भीतर छै जे लगातार प्रयास करत रह छै
हमरा लागैत छै जे सरकार निजी क्षेत्र आ शैक्षणिक संस्थान सभ के केवल मिलाकऽ रोजगार बढ़बाक दिशाक काज करबाक चाही
बिलकुल सामूहिक प्रयासे युवासभ लेल बेहतर अवसर तैयार कयल जा सकैत छै
काली हम एक विचार पढलियौ अवसर हमेशा तैयार व्यक्ति के पहचाने छै
ई बहुत प्रेरणा दायक विचार छै तैयार औ मेहनतसे सफलता दिसक सबस बहुत मजबूत कदम होयत छै
सच कहूॅं तो रोजगार केवल पैसा कमाबे का माध्यम नहि बल्कि समाज मे योगदान देबाक अवसर सेहो होयत छै
हँ प्रत्येक कार चाहे छोटा हो या पैघ समाचल विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाक छै
हमरा विश्वास छै जे जहाँ युवा सकारात्मक सोच निरंतर सिखबाक इच्छा आ मेहनत भावना राख ती तऽ रोजगार बहुत अवसर प्राप्त करयक शौकत छथि
सही कहलियै रोजगार जीवन स्थिरता सम्मान आत्मनिर्भरता राष्ट्रक प्रगति औध ओधर जात छै एहि दिशा में निरन्तर प्रयास सफलता तक अवश्य पहुँचाबैत छै
हमरा लागैत छै जे रोजगार के क्षेत्र में सफल होयबाक लेल केवल ज्ञान नहि बल्कि धैर्य आ निरन्तर प्रयास सेहोे बहुत आवश्यक छै
बिलकुल बहुत लोक पहिले असफलता दिखा कऽ हिम्मत हारि जाइत छै मुद्दा सफल लोक बार बार प्रयास करत रहत छै
सच कहू तो आई के समय मे प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ी गेल छै जाहि कारण युवा सभ के भी तैयारी आओर आओर मजबूत करबाक आवश्यक अच्छा
सही कहली जे व्यक्ति नियन्त्रण सीखैत रहल छै ओ बदौलत समयक सङ्ग स्वयं के अनुकूल बना लैत छै
काल्हि के हम एक सफल व्यवसायके साक्षात्कार सुनलियए रहु छलहुँ औकी रहन छल जे सफलता रोतऽ रोत नही आबैत छै
हँ प्रत्येक उपलब्धिक पेघ छो मेहनत संघर्ष य धैर्य लम्बा यात्रा छिपल रहल छै
हमरा लागत छै जे युवा सभके केवल नौकरी खोजबाक बजाय अवसर खोजबाक मानसिकता विकसित करबाक चाही
बिल्कुल अवसर बहुत बेर समस्या कर भीतर छिपल रहल छै बस ओकरा पहचानबैके दृष्टि होयबाक चाही
सच कहूँ तऽ गामक बहुत रास युवा प्रतिभाशाली छथि मुद्दा सही मार्गदर्शन अभाव मे पछड़ि जाइत छथि
सही बात जे हुनका समय पर प्रशिक्षण या जानकारी भेटतै तऽ बहुत पैघ उपलब्ध उपलब्धि हासिल भए जा सकत छै
काल्हि हम पढ़लियौ जे कौशल विकास कार्यक्रम स रोजगार युवाके रोजगार भेटत
ई बहुत सकारात्मक संगत छै कौशल आधारित शिक्षा भविष्यक सबसँ महत्वपूर्ण आवश्यकता बनि रहल अछि
हमरा लागैत छै जे अंग्रेजी कम्प्यूटर आ डिजिटल तकनीकक ज्ञान सेहो आब आवश्यक भए गेल छथि
हँ की की अधिकांश आध्युनिक रोजगारसँ तकनीकी ज्ञानक माँग लगातार बढ़ल जा रहल अछि
सच कहू तऽ बहुत लोकक केवल डिग्री प्राप्त करबाक बात पढ़ना छोड़ि दैत छथिन
मुदा सिखबक प्रक्रिया जीवन भर चलत रहबाक चाही कियाकी दुनिआ लगातार बदल रहल छै
काल्हि हम एक विचार पढ़लियौ जे अहाँ ऑनलाइन बन्दके देब तऽ बनाय सोहे बन्द जायत
ई बहुत पौरानदायिक विचार छै ज्ञान या कौशल व्यक्ति के सदिखान आँखर बरावत छै
हमरा लागै छै जे रोजगार केवल वेक्ति का नाहि बल्कि देश क आर्थि क विकास से जुड़ैत छनि
बिलकुल जेतक बेसी लोक उत्पादक कार्य मे जूड़त ओतक लास्टिक प्रगति तीव्र होइत
हू सच कहूँ तऽ आत्मनिर्भर युवा समाज के सभ सँ पैघ शक्ति होइत छथि
हँ आत्मनिर्भर व्यक्ति केवल आपन जीवन नहि सुधारत छै बल्कि अन्य लोकसभ लेल प्रेरणा बनल छै
ह ठीक बा आज का बातचीत बदी बढ़िया भैलल आज का बातचीत यही देख रहै छी
ठीक बा
धन्यवाद
हँ
ल